हैलो, हा, जय झूलेलाल।
हा, मां दिल्लीअ मां थी ॻाल्हायां निधी, तां केरु?
मोन्टी तो ॻाल्हायां, हा ॿुधायो। प्रकाश।
प्रकाश, प्रकाश साहिब तव्हां सां पहिरें बि मुंहिंजी ॻाल्हि थी आ।
थी सघंदो आ।
शायदि, हा थी सघे तो, तव्हां मुखे शायदि उज्जैन जे बारे में कुछु ॿुधायो हुयो।
बर बरोबरि हंड्रेड पर्सेंट ॻाल्हाइण थियो आ असांजो।
थियो आ न त मुखे, उज्जैन जे महाकाल जे मंदिर जे बारे में कुछु ॿुधायो हुयो।
हा, हंड्रेड परर्सेंट थियो आ ॻाल्हाइणु, छोकी मां ई थोरियूं ॻाल्हियूं वधीक कयूं आहिनि।
अच्छा, चलो अॼु छा ता ॿुधायो, हलो।
तहां ॿुधायो, त मां हुनॾीं ॿुधायोमांव, तव्हां ॿुधायो। हा, तां दिल्लीअ जो ॿुधायो छाए? दिल्लीअ जो छा आहे हाल बढ़ीया पाणी ॿाणीअ जो?
हा, दिल्ली जे ॿ ॾींहं पहिरियों ॾाढी बारिश हुई और हाणे त ख़ैरु सही आ, हाणे त अॼु उस उस निकिती, मौसम सही थी वियो आ। वरी गर्मी थी वई आ त पर ॿिनि ॾींहंनि में दिल्ली जो हाल ॾाढो ख़राब थी वेंदो आ, ॾाढो रस्तनि में पाणी भरिजी वेंदो आ।
यानें ॿिनि ॾींहंनि में अहिड़ा हालत थी वञनि।
हा, दिल्ली में हाणे तांखे ख़बर ई आ, कि वरी बारिश बि अती पई हुई। पूरो ॾींहुं बारिश हुई, हा।
हानि, पाणी वरी हुन खां वधीक रोड वरी जाम ता थी वञनि न, उते वरी निकाल एतिरो कान्हेसि न।
दिल्ली में ट्रैफिक ॾिसो तांखे ऊंअई पतो आहे कि वधीक आहे, उन में वरी रस्त रस्तनि जो हाल, वरी उन में बारिश पइजी वञे त, ॿियो ट्रैफ़िक में मतिलबु गुड़गांव साइड त इहो हाल थीवयो की सरकार अलर्ट करे छॾियो की तां घर खां ॿाहिरि ई न निकिरो।
जीम
तहां वर्क फ्रॉम होम खणों और घर मां ई कयो स्कूलनि जी छुट्टी थी वंञे इह्यो हाल तो थी वंञे। त छोक कि हुते रोज़ ई एतिरो ट्रेफिक आ त बारिश में त तहां सोचे ता सघो न स्पीड ठवहंदी न उह ठवहंदो, प्लस रस्तनि जी हालत ख़राब ती थी वंञे पाणी जी वजह सां।
हा हा सही ॻाल्हि आ न।
महानगरनि में त इह्या -इह्या दिक्क़त आहे चाहे तहां मुंबई खे खणो चाहे तहां दिल्ली खे खणो कंहिं बि वॾे शहर खे ॾिसंदो न
हा जीअं नागपुर वागपुर इह्ये जेका बि वॾा शहर इनि में तकलीफ़ बी थी मुंबई दिल्ली अहमदाबाद इह्ये सभु तकलीफ़ आहिनी।
हा त इह्य ट्रैफ़िक जी दिक्क़तयूं त हाणे नंढे -नंढे शहरनि में ई थी पयूं अनि। पर हाणे ठीक। आ हाणें रहिणो आ त कम त हलाइणो आ थोड़ो स सावधानी सां हलो घटि ॿाहिरि निकिरो या थोड़ो सो भई तहां पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खणों मेट्रो वग़ैरह में घुमो। त आसानी थी वेंदी आ, अं इह्यो सही आ। टू व्हीलर ते थोड़ो घटि निकिरो, टू व्हीलर थोड़ो रिस्की थी वेंदो आ बारिशनि में।
न बारिश में त टू व्हीलर थोड़ो बेस्ट आ न फोर व्हीलर खां त।
न हिते गॾ रोडनि जी हालति सही ना हे न हुनमें किरण
तनं नंढनि रोडनि मां या केड़े भई उन्हनि मां निकिरी तो वञें न। फोर व्हीलर त अटकी ती पए त वरी पो दिक्कत वारो कमु आनि न उते वरी।
न ॾिसो निकिरी त वेंदी पर तहांजे सॼो ॾींहुं बारिश पई त ओ रोड स्लिपरी थी वेंदा हिनि न फिसक तिरकंदा हिनि त हुन में किरण जो चांस ॾाढो वधीक रहंदो आ हिते।
हम्म जी जी।
हा थोड़ी सी हितां जी दिक्क़तयूं थोड़ी अलॻि आहिनि ह ह ह। उहो असां सम्झी ता सघूं ह ह ह।
शहर में रहे तो हुनखे उते जी जानकारी वधीक आहे न भई कीअं अस असां वरी केमल- केमल वारा आहियूं हुनजी जानकारी वरी असांखे घटि आ। तहांयो टास् इह्यो पहिरियों तव ॿियों तव?
मुंजों ॿियों आ इह्यो।
ॿियो तव अएं मुंजो बि ॿियो ई आ यानि।
हा त मां शायदि पहिरें वारे नंबर सां तहां सां ॻाल्हायो हुयो।
हा मां बि तव्हांजे पहिरें नंबर सां ॻाल्हायो हो मुंहिंजो ॿियो नंबर यानि मुंहिंजी मुंहिजी भाभी जो नंबर आ मां हुनजो यूज़ तो कियां।
अच्छा -अच्छा चलो ठीक आ सुठो आ सिंधी जे लाए कुछ कमु करण जो मौक़ो मिलियो आ असांखे त असां छो न मतिलबु अॻियां वधी करे कमु कयूं इह्यो।
हा सही चई, इह्यो बि चई सघंदा आहियंउ।
हा ॾिसो इन्ह बहाने असांखे सिंधी सि माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जो मौको तो मिले जंहिंसां असां कॾीहिं ज़िंदगी में न ॻाल्हायो आ। प्लस असांखे हुतां जे ब बारे में तो ख़बर पए घरु वेठे। कि हुते छा तो थिये वेठो असांखे न न त असां कॾी महाराष्ट्र में कंहिंखे फोन लॻायूं छा त्हां
पासे वारे खे फोन नत्थो लॻाए माण्हूं, समय कान्हे पासे वारे सां ॾह मिंट ॻाल्हाइण यो।
त इन बहाने ॾिसो असांखे स सरकार अगरि चए ती की असांखे अ सिंधी में ए आई ठाहेणो आ त असां हुनन् जे लाइ केॾो सुठो योगदान ॾईा।
न मतलब माण्हू जा मैसेज ॾिसी ॾिसी करे न। थोरी उन ई उन ई हिसाब सां थोरी तकलीफ़ बि थिए ती। जेको मुंजा पेैसा न आयाईन मुंजा पेैसा अटकी पयाइन त भई। त भई असां या पेैसा ईंदा की न ईंदा काॾे वेंदा असां या पेैसा। पेैरों ॻाल्हायो आ त भई माण्हू। छा मतलब ॾि ॾिसां सामने वारे ठातो थईं। त माण्हू वो पेसनजी अगर पकडो त सोल्यूशन ॻाल् उई। थी वही आए न हेमलो कोई बि चइ हेमलो कोई बि चइ। तोखे मां वरी फोन लॻाईंदु मां खणंदुम् कोन आ। मूखे पैसा हुनमें घट् मिलंदा या कटजी वेंदा त माण्हू उदेश ठातो तन् न।
न न इहो न सोचणो आ ॾिसो हे बि एप जे जे ज़रिए असां कम। त कयूं ता एप में बि थोॾो ॾिसो मशीन आ। कॾहिं सही कम करे ती कॾहिं कोई हुन में एरर थो अची वञे त थोॾो समझदारी सां वेट। करे अगर कम कंदव जी ॿ ॾिह पेरे तहि त असांजे एप। में इहा दिक़त पई अचे की कॉल ई न सर्वर ई न पियो लॻे व। त असांजो हा त कोई ॻाल्ह। कोने मशीन आ तां इंतज़ार कयो थोड़ो।
हिन ॿिन दीदीयुन् जा ॿिन आंटीयूंन् हूंदियूं मतलब मां नाले सां मतिलब छोकी हिन मतलब पाण। कंहिं खां उमर उमर त पुछ ऊं नथा तहिमल दीदी हई कि आंटी हुई पतो कोने मूंखे। कि मां भैया तां सां ॻाल्हाय मां हेतरा काल ॻाल्हायम तांखे हेतरा पैसा। शायद मूंखे ऐतरा पैसा छो आया? ब्यो आंटी मूंखे छो पतो ज? माँ माँ थोड़ न तांजोॻाल्हण जे मथां डिपेंड रहंदो आ।
हा, तां सुठो ॻाल्हायो। तां नैगेटिव न ॻाल्हाईंदो। तां जेतरो सुठो सिंधी जा वर्ड्स ॻाल्हाईदो तांखे ओतरो सही मिलंदो।
हऊ जरूर थोर तां मूं सा ईी गालायो थव ॿियन सां बि त ॻालन तो न इएइ। छो न ॻाल्हायो त मां तां सां ट्रे चार कॉल ॻाल्हायो हूंदा मां पूरा ता सां। ट्रि ह काल पूरा तई तव्हां सां थोरी न ॻाल्हायो मां।
सभिन जे पेहले पेंजी समझ आहे कोई दिक्कत त कोन्हे, छॾ।
उह शयूं, मतलब ॿुधी करे छा हूअं लॻे पो मन पंजे सिन्धी भा सां ॻाल्हाए थो। हीअं थो थिए। ट्रे ॻाल्यूं ॿुधण में थोरो सुठो लॻे पियो। त हेमल उहोे ॻाहलुन् में जेकी मिठास हुई न थोरी घट थी लॻे।
घट थती लॻे। हा, हा, ॾिसो दुनिया में हर तरीक़े जा माण्हू आहिन प्रकाश। प्रकाश नालो आ न तांजो? मां नालो भुलिजे, हा, त। ठीक आ, हर तरीक़े जा माण्हू पाण खे नज़र ईंदा त ठीक आ, जो जीअं हले। पाण खे पेंजो कम करन करिणो खपे, बस पंहेजो कम में रुकावट न अचे।
न तां उहो ॻाल्ह कढयव न, त मां हिन करे थोरो ॻाल्ह खे वधायो माव कि भई पंहिंजा। सिंधी भावर मिलन ता। हीअं ॻालायन ता त हुनयो थोरो। त उन करे मां तांखे। थोरो ॿुधायोम होे पर वन त कोई ॻाल्हि न हुई, न त कोई कोई त अहिड़ा आहिन की बढ़िया। प्यार सां था ॻाल्हन, बढ़िया था ॻाल्हन, कूछ नयुं ॻाल्हियूं था ॿूधाइन।
हा, बिल्कुल, बिल्कुल।
अड माण्हू सुठा बि एहिड़ी ॻाल्ह कान कि सभु ईअं, महिल जे महिल। कटनी मां हिकअंकल म मूंखे फोन की। त मूंखे फोन कयईं, मूंसां ॻालाई हाल वाल कयूं पिया।
हा।
फ़ोन कटजी वइ। मां हुन खां सौरी करे मैसेज ॾिनोमास अंकल आप तव्हांयो नेटवर्क जो प्रोब्लम तव त भाई मांजे तरफ़ां न कटजी तव फ़ोन तव्हां ईअं ग़लत न सोचजो।
हा
त चयईं, न चईं पहिरें माण्हूअ ई फोन यानि मैसेज आयो आहे कि मूंखे ईएंं चई करे चयो तई मा चयोमांस भईया मां पाण जे तरफ़ां मुंहिंजी ग़लती न थी तव न त तव्हांखे छा लॻव।
जी-जी बिल्कुल। चलो ठीक आ हा, मतलब हाणे छा ही चइजे हुन शइ लाइ त हाणे। ठीक आ, पाण पंहिंजो कर्म कयूं था। अॻियां ॾिसो।
पंहिंजो कर्म कंदा हलो, बस उहो ही
बस बस ठीक आ, चलो। उज्जैन! ॾिसो थोरो मौसम सही थिए, छो कि हिन वक़्त बारिश आ, गर्मी आ।
हिन वक़्त त हिन वक़्तु ई त उज्जैन वञन ता माण्हू त हिन वक़्त ही नथा वञू साल भर इंतज़ार था करन ता हिन ॾींहंनि जा माण्हू।
मां मतलब भीड़, जे भीड़ जे करे नथी चवां पर मौसम जे करे थी चवां, मौसम मतलब।
हिंमहल हिंमहल, सावन जो मौसम तव सावन में महाकाल पाण नि निकरंदो तव ॿाहिरि, गर्ब ग्रह मां।